हेलो।
हेलो।
की हाल चाल बहिन?
सभ नीक छै, बौआ अहाँ अपन कहू?
हँ, हमे भी नीक छियै। आओर बाल बुतरू सभ नीक छथिन, ऐह एऐसने बैसल छियै।
हँ, बैसले छियै, हँ। हम तऽ कन सोचलहु कि लेटबै तखन देख। देखै छियै कि मेघ लागल छै, पूरा भोरकासे पूरा धूप। छलै कारगर आ अभियो देखियौ कि एक। एकदम लागल छै, मेघ तऽ देखलहु कि दू चार बूदी तटपके छै, तऽ हम कहलहुँ कि दू चारि टा कपड़ा देल छै छत पर, तऽ जाइ छियै कनिक उठा लैत छियै। तखन सोचलहुँ कि चलै छै कनिक बहिनसे गप। कर ले छै बड दिन भेल छै, ओ ओकरो ह सम। ह ओ तो समाचार सभ नहि भेटे छै। छै, तऽ सोचलियै कि एक बेर कॉल करके कहै छै। कि केहन छै, नहि छै देखिसँ। हँ।
जानै छियै सखी दीदी हमे जे कहै छिये। अभी जे। एम्हरो तऽ मेघ लगल छै, त एहन मौसमे ने कनिक सत्तू घरके जे लिट्टी बनि जाय तऽ खाय के मजा। दुगुना हो जाइ छै।
ए बौआ लागे तऽ छै, देखियौ। मखनी तऽ बनबै छियै लेकिन जाने छियै बौआ की होइ छै लिट्टी मे कि अभी जे छै नऽ कि पूरा तरीका सँ ठंडा नहि नऽ पड़ल छै प बा मेघो लागै छै बारिशो होइ छै लेकिन देखही गर्मी नहि कम होइत छौ
आ पेटो गरम हो जाइ छै जेना कुछो ऐसन खा लेबै सँ
तू जे खेबही तऽ तोरा आऔर लागत एकदम जे प्यास से जे केना मन जे तड़पे छै से किछ नहि कहल जाय सकै छै बुझलिही
सही कहलहुँ आ ई तो ई तो रहल अथी के बात अच्छा ई अहाँ बनले छियै आब कि जे अदराक के पूजा भेल छलै तऽ अदराम बनबै छै न दाल पूरी खीर आ तो बनबै छलै अहाँ
हँ हमहूँ बनले रहुँ हँ बनले रहुँ आ कनिकटा दाल तऽ अभियो रखल छै से सब तऽ सोचै छियै कि ओकरा की करे के छै नहि करेके छै कनियाँ अटे छै आब लागैत छै कि चार पाँच टा रोटी बनेबै ने
ए ओकरा आर मे दल पिट्ठी खोट दू ने दल पीठी बना लो हँ
ए दल पिट्ठी तो हमसभके नीके लागे छै जे हकुन तोर ई जीजाजी जे छथिन हुनका ई नहि नीक लागे छै हुनका पियासे बड लागे छै से से नहि बनबे देय छथिन हुनका कहनाइ छै कि अहाँ रोटिए बनाबू आब देखियौ जे हुनका लेल रोटी हम बनायब तखन ई इधर लेल किया हम बनायब दलपिट्ठी
नहि नहि सहि ब बता उऽ अकेल के तो कुछो बना के खा लेब हँ
हँ आ नहि जे गार्जियन नहि खाइ छै ने किछ तऽ उ चीज ने बनाउओमे मन नहि लागै छै जे नहि रहैत छथिन तब तऽ बनबे करै छियै
हमे बनवे छियै दीदी ह हमरा आर तो मालिको खूब नीक से प्रेम से खााय छथिन हमर छोटो बेटी प्रेम सँ खाइ छै
हमरो घरमे हमरो घर मे बच्चा सब के भी बड्ड नीक लागै छै आ हमरो नीक लागैत छै जेकि देखियौ कम मसालावला जे रहै छै आ ओकरामे बेल बेल के छोट छोट जे फूल जकाँ बना कऽ दऽ दै छी से बच्च मे पूरा दाल जे घुस जाइ छै ने से बच्चा सबके बड्ड नीक लागे छै
हँ हमे भी वैसेही फूल जैसन छोट छोट बेल बेल के आ गढ़ के बनबै छियै आ छौक लगा दै छियै तनिक लहसुन आओर टमाटर प्याजसँ बड़ नीक स्वाद देखो न हमे अहाँ के बोले छियै हमरा अर मुँह मे पानी आबै छै आज रात्रि के भोजन मऽ वही बनबै
अ नहि नीके छौ बना ले बौआ तोहर घरमे सब खाय छ तब न तू बनबै छही आ हमर घरमे कि छै किएक कि एकटा खेते एकटा नाक भनेते तऽ देखी बाल बच्चा के तऽ आदमी कोना के कोना डाँट खिला दै छै लेकिन जे गार्जियन रहै छै ओकरा तऽ अहाँ किछ नहि कऽ सकै छियै घरे पसन्द के बनाबू हँ तऽ जाइ छियै आइ हमही की करबै ने कि सब्जी भुजिया छै बाचल सब्जी तऽ नहिए बनेलियै भुजिया छै बाचल नहि होयत नहि तऽ आइ हम खीरे बना देब मखान के बना दै छी हमर बच हँ आ नहि बौआ सबके लागू करै छै न निक बौओके नीक लागै छै, आ हिनकरो नीक इनको नीक लागै छै। तऽ सोचे छियै कि वहीटा बना लै छियै कथी लए हम इम्हर उम्हर। करब आ देखिय ने बुआ। अभी जे गेल छथिन इ वैष्णो देवीसे आयल छथिन से सभटा परसादीमे चिट्ठी लागे छै, से आइ हमरा कतेक बात बाजके गेलखिन हे ओ। कि ऐ से ई नहि होइ छै, कि सभटा के परसादी बाँट दिय सभ आटामे चीटी लागे छै, ई लागे छै, ओ लागे छै। देखियौ जाइ छियै एक दिन बैस कऽ आ सभ गोटके निकालि कऽ। आ तखन बाँटबै इहो बड बड़का काज छै, बौआ। जानै छै ककरो किछु देबायके। जे रहै छै, एक दू घर नहि ने छै। आइ कोइ छै, तो कल्हि नहि छै, कल कोइ छै, तऽ दोसर नहि छै। आब की करू हमरा तऽ बुझब बुझेबे नहि करै छै।
नहि ई बात तऽ सही कह रहल छियै, जे अपनेके बात तऽ सहिए छै।
हू। आजे सोचबो करैत छियै ने कि ई काज छोड़ि दै छियै ई काजकऽ लैत छै ओ आब जे कपड़ालेके एलहु हे। तऽ ढेरी कपड़ा छै, आब ओकरा जे नहि सरियाके हँ।
कहु ने जे सरिया सरियाके लगा लगाके रख देब जकर जहाँ कपरा। रहै छै, से
ई सभ। ई सभ जे सोचे छियै, ने बौआ आइ कलके बाल बच्चा जे सभ रहे छै। से अहाँकेँ खाली फुटानी लेल काज करैत छै। अहाँकेँ लेल किछु नहि काज करत बुझलहुँ। ओ सभके अपन डिमांड पूरा होबाक चाही फिर अहाँकेँ किछु हो जाय।
औरतके किछु मिलै चाहे न मिलै।
नहि भेटैत हँ कहै छियै बौआ जे एकटा। स्कूलसे आबै छै, से कहै छियै कि हे बौआ। अपन कने लंच बॉक्स जे रहैत छौ से धोधा करख ले। कथी लतै ई सभ सुनते फेर जानै छियै भोर। मे जे डाँटे छियै तखन ओ सभ धो कऽ दै छै, तऽ हम लंच बॉक्स ओकर पैक करै छियै।
ओतऽ जल्दी भिनसर धोयसँ सुख सुखि जाइ छै।
हँ, पोछि दै छियै ने कपड़ासँ
हँ, पोछे समय तऽ सुखिए जाए।
हँ, कपड़ा सा पोछि दै छियै, तऽ हो जाइ छै। ह तऽ अपन पैक कर देलो जल्दी जल्दी। आइ काल्हि जानै छियै, कनिक लेट से उठै छियै नहि मन करै छै, उठैके। भोरमे।
आ नींदो तऽ पूरा ना होवे छै।
वही त बात छै, कि नींड नहि पूरा होइ छै तऽ एकदम लागै छै, कि कमजोरी जे
ह तऽ शरीरोके सुखाए लगै छै।
तब अभी दुपहरमे कहलहु तऽ बौआ कि जा जाइ छलौ सुते लेलऽ आइ जे देखल तऽ। फिर मेघ लागल रहे तऽ हम कहलहुँ कि नहि फिर भिंग जायत सभटा कपड़ा। तऽ गेलहुँ जल्दी जल्दी सभटा कपड़ा हँ एक दिन एहने बौआ।
हो जाइ छै।
अरे बाप रे नहि कहहि उम्हर दू दिन तीन दिनने अ लगातार मेघ बरसल। खूब बारिश भेल छलैया।
ओहो।
दू से तीन घंटा जे रहल ओबेर भेल तऽ हम केलहुँ कि। पहिले से कपड़ा धोअल छलैया हमरा लग मे तऽ हम जाके जल्दी जल्दी पसार देलहुँ धूप जे छलै हँ कपड़ा सबटा एकदम कड़कड़ा के सुख गेल जे हम अपन बैटी के कहलहुं हँ आ जे हम बेटी के कहलहुं कि जो ने बौआ उठा के ले आउने क थि ल तो सुनतेै बाप रे बाप एकोटा कान मे नहि बात रखै छै से जानै छियै जब मेघ पड़य लागल तखन हम जे गेलहुँ हाँ कूद कऽ तखन पाछू से गेल छै आ हमरा एतना तामस बड़ै छलैया इतना तामस भरै छलै कि हम की नहि बाज देलहुं ओहि टाइम मे ओकरा आ हमरा बड खराब लागै छै
की कहब दीदी
आ सबटा कपड़ा जानै छियै बौआ भींग गेल आ मोट मोट कपड़ा छलै से सभटा बदबू दै छै आब केतबो डाल दियौ ह आ कतबो डाल दियो अहाँ पंखा मे आ चाहे कहुं तऽ उ नहि ने सुधाय छै जेना धूप मे सोझाए छै तब से की कहू बालो बच्चा आइ काल्हिके की कहलहु कि अहाँके कहल पर नहि रहत ओ ओकर जे मन करत से करत उ
की कह बाल बच्चा के तऽ इही हे बात छै आ जेना बढ़ल बाल बच्चा ने और माथा के दर्द कर के रख दैय छै
की करबे बौआ आब ओ युग जमाना नहि छै कि बच्चा सब के पिटियौ त बच्चा सब नीक रह अत से सब जुग जमाना नहि छै आइ काल्हि देखियौ पहिले हमसभ माय बाप से डरै छलहुँ आइ काएल के बच्चा आब से हम सब डरे छियै मतलब देखल तऽ हमही सब सप्त से डरलो माययो बाप से आ बालो बच्चा से आइके बाद फिर अ आ पति के तऽ छोड़ियै दियौ पति तऽ परमेश्वर छ छेबे करथिन लेकिन एकटा जे संस्कार छलै हम सपटा मे कि हमस माय बाप लगमे एकको शब्द नहि कहै छलहुँ जे अगर आँख दिखाई देय छलखिन मम्मी तऽ मजाल छै कि फेर उ काम क हमसभ कर सकै छलहुं या बाज सकै छलहुं कि ह मम्मी ई किया कहै छी अहाँ एना किया हमरा आग देखिबे छीही आ आइ काल्हि के बच्चा के तऽ लगबे नहि करै छै कि हमसभ माय बाप छी एहन करत बौआ कि मन खिसिया जाइया एकदम तामस एहन बड़ै छै ने कि हम अहाँके क नहि सकै छियै लेकिन बस कोना के सोचै छियै कि बाल बच्चासभ नीकसँ निकलि जायत तऽ हमसभके तऽ तपस्या पूर्ण भए जायत आर किछु नहि छै
तऽ देखो एतना जे आदमी सर्ब करा रहल छै जेना ए एतना जे मेहनत कर रहल छै काहे खातिर एहि लए न कि बाल बुतु तऽ न नीक से पढ़ लिख कऽ अपन पैर पे हो जायइत हमरा आर सबके की छै हमरा आर सबके तो जीवन कटि गेल आ जे आगे के पि छै ओहो करियए जायइत जेहन तेहन लेकिन अवी
कि की छै कि रास्ता भेट गेल छै बुझलहु ह आ ई सब के छै कि अभी भविष्य बनवा के छै दुनू मे अन्तर छै ने बौआ हँ
त तऽ
आब की करबै आब जाइ छियै सबटा कपड़ा के मोड़ क राखबे सबटा के सब ठाम राख सबटा के अलग अलग कर के रखे छै
के बोलू अहाँ पैक बेटीक के बोलू कि हमरा आरके अहाँ फोल्ड करके दउ
ए सखी एहन ए बौआ एहन ओ मोड़े छै न कि अहाँके माथा पिरा जायत
त सिखाउ ओकरा अरके ऐसे तो बड दिक्कत होइत तकरो पे बदमाशी करै छै
हँ ओकरा जे मन रहतऽ अहाँ से नीक काज करत आ जे ओकरा मन नहि छै तऽ केतो अहाँ बाज दियौ ओकरा कोनो फरक नहि पड़ै छै कि अहाँ की कहै छै नहि कहै छै हँ ठीक छै बौआ हम जाइ छी कनि मोड़ करके रख लै छी हँ
ठीक छै अपन काम निपटाउ फेर हमे बात करब हमरा आरके भी एकटा कॉल आ रहल छै
ठीक छै बौआ ठीक छै